हू
अहाँ के की हल छै
नबै
हेलो
हेलो
अहाँके की हाल छै
ठीक छै अहाँ सुनाबह की हाल छै
हमर तऽ अच्छा हाल छै अहाँ सुनाबू आज के की भोजन भेलै य
आज खाय रह हमे घुघनी पकौड़ी अहाँ की कहल
आज हम खेलियै है चावल दाल भुजिया
ह
ह आज अहाँके हँ ठीक चलैत छै अहाँके ठीक चलैत छै
आ सब बढ़िया छै
अहाँके काज पता छै की भेल रैयए
की भेलोझ
आज हमर भाई गाँंव गेल रहे हे आओर अहाँके
अमर भाइ ताकने विदेश छै
अच्छा
ह विदेशमे नौकरी करेल छै
आओर अहाँके मम्मी पापा सब ठीक
सब बढ़िआं है अहाँ बताबऽ
हमरोसभ ठीक छै
अछ ने
ह्म ठीक छै
चलै छै ने बढ़िआँ
हँ सब बढ़िआ चल छै
आ
आगेके की प्लान छै की करना छै
आगे के देखै छियै की हेतै अभी तऽ पढ़ाइए करै छियै
आ नौकरी बाटी लगतै कि नहि लगते
देखू की होइ छै जहाँ किस्मत होतौ ओकरे ने नौकरी लगतै
ह यहूब बात तऽ ठीके बोला है
अहाँके पता छै आज हम एक ट्यूशन गेलियै हँ
हँ
्यूशन वाली एते बदमाश बड़ बदमाश हो ्यूशन वाली
कथी ब छै से
बोलते की यही मैम टाइम दी यह सब बात आऔर क्या घ बत आओर बताबू
आओर सभ ठीके छै अहाँ गेलियै ट्यूशन आज बच्चाभोकके पढ़ेलियै बच्चासभ पढ़लै छै बढ़िआँसँ सभ नुनू पत्तर अपन बढ़िआँसँ पढ़ाइ लिखाइ कर कऽ नम्बर लाब बढ़िआँ बढ़िआँ आओर की चाही अहाँकेँ
अहाँके मम्मी पापा के की हाल छै
ठीके छै अपना काम वाममे व्यस्त छै सभमे
ह आ हमरो मम्मी एलै हे बहुत दिन बाद गाँव से
कहाँ गेल
हमर मम्मी दरभंगा गेल छै पप्पा के साथ रहै छै अभी एले हे गाँंव से बहुत दिन बाद एक महीना बाद
ह आओर आंटी के खबर तबर सभ ठीक छै न
हँ सब ठीक छै
ह हम मु जेबै दरभंगा
हँ दरभङंगा किी कर जेबै बै
आँ
अहाँ दरभंगा की करय जेबै
ऐसे घुरे फिरे
अहाँके तऽ मुजफ्फरपुर आयके चाही
मुजफ्फरपुर भी आइ भै अख टाइम छै मुजफ्फरपुरमे पहिले दरभंगा चलि जेबै
क है अहाँ जूनमे नहि एबै मुजफ्फरपुर की
ह सोच तऽ रहल छी लेकिन भीषण एकदम रौदा छै ने
तो गर्मी के की भेलै गर्मी तऽ हमेशा रहै छै इन्सान अपन काम नहि करते की गर्मी मे
के बार दिक्कत छै ने
अहाँके की दिक्कत छै
दिक्कत छै तनी साा कि रौदा तौदा हो जाता फेर करिया हो जाय ने अहाँ घोड़ा छी हमर तऽ अहाँ तऽ घोड़ा छै
सुखी जा हँ हँ सुनेते त पहिले ह इहो बात ठीक छै
हँ
दस मिनट नहि दस मिनट नहि भेलै अभी तक
जनि चारि मिनट भैल छै
ह
पाँच मिनट भेलए छैखनी हमर तऽ हम
ए नहि
हमर तऽ रजिस्टरो नहि भेले छै हमर पैसा मिलते कि नहि मिलते बहुत ठीक ने छ हाबमे ब छी हमरा
हू हू
हमे चालू करियए कि बेगूसराय वालला ठेठी
ह आओर बताबू सब सबके की हाल छै आ सब गेली रही आप ह ह गलते बोल देते हैं
ह हू
ह
दुआार गेले रही आज हम
हू आओर दु्वारमे की की भेलै
दुआरमे ठीक छै बकरी बटठा एखन चलै छै एकदम बकरी ईदके बिकरी रहै एकदम ताबड़ तर
और कते बनार्सी साड़ी आज बीतलै
अखनी सूती साड़ी खाली बिकै छै बनारसी साड़ी आ कहाँ से बिकै छै
हम तऽ खाली बनारसीए साड़ीसभ पहिनने छियै सूती साड़ी आब के पूछै छै ह
कहाँ से सारी सम्भलते जे
किएक नहि सम्लतै
नहि सम्भलतै अहाँसँ साड़ी अहाँ खाली सूट अहाँ खाली सूट पहिन्नइ करै
ह्म आओर बताबू
हमर तऽ हाल ठीके छै अहाँ बताबू की भाल छै
हँ कॉलज मे टी एऐडमिशन करैल अै
एकदम एकीस सए रुपआ लग गेलै एकदम दिमाग एकदम शड छै हमर अखनी
हमरो पांच सए रुपआ भेज दियौ हमरो रिचार्ज नहि छै
अहाँ रिचार्ज अहाँके रिचार्ज खुदे कर हमरो रिचार्ज कर हमरो रिचार्ज कर खतम हो गेल छै
अच करबै
अहाँ हम अपन रिचार्ज कर ओकर बाद हमरो रिचार्ज करि देब
बछी लोको हँ अहाँ तऽ सही बाजै छियै लेकिन अब हमर पास ी पैसे नहि छै तऽ हम कैसे करबै हम तऽ गरीब छियै ने अहाँ करबै इ बार
हमे गरीब छियै एखन
जाउ जाउ अहूँ सब लॉग इिन करू स्टार्ट भऽ गेलै प्रोजेक्ट
अहाँके हो गेल हे सात मिनट हो गेल चटनी
देखू ने पैसा मिलते कि नहि मिलते भगवाने जाने
पैसा नहि मिलतैने ग्रुप मे बढ़िया बढ़िया बात बल देब हम तुरते
ह अहाँके अहाँके एगो बात पता छै आज हमर दोस्त के कऽ लेले ह हमर उसी बन टॉप की यै
अहाँ हिंन्दी काह बोल दै छै बीच बीचमे
हू हू
पैसा कट जेते हैं हिन्दी बोलै प
ह वह बताबू
क टका मिलते छै एक सए टाका
हँ एक सए टाका मिलतै आज लगे तऽ छै
एक सए टा मिली जेतै त फर कमे हो जेतताै
एक सए टाका मिलते तऽ दुनू एक सए टाका मिलते तऽ हम दुनू बंटवारक कर लेबै आओर की
तऽ एक सए टाका तऽ हम ओरू ने मिलतै
नहि अहाँके नहि मिलतै बस हमरे मिलतै कह के कि हम आयत छियै ने अहाँ थोड़े आयत छियै
अहाँके तऽ डर लगैत छै ईसभ चीजमे तऽ काहे हम ऐड कराबू
डरके बात नहि छै अहाँके एक सए रुपैआ अहाँके मिलतै अहाँके हमरो एक सए रुपैआ मिलतै
हू ह देखू की भेटर तै अभी अभी तऽ ट्रायल ही छै
ई ट्रायल चल रहल छै तऽ एकरामे पैसा मिलते छै हमरोके
ओ तऽ हम नहिह कह सकते नहिी कह सकै छियै ह्म ह ह्म हू
मजली बाजू
हू हू
अच्छा नहि तऽ बोल हमे स्टार्ट करै छियै अपन बेगूसरैय वालला ठेठी
नहि नहि मैथिलीए ठीक छै
मैथिली ठीक छै ने
ह मैथिलली ठीक छै
अहाँके मैथिली बहुत खराब छै
हँ
हँ
अच्छा आके भी बहुत खराब छै आ ह के त जु बानो बहुत ब
ह जानै छियै फिर भी अहाँ से तऽ बढ़ियां मे बाजै छी मैथिली
आओर किते मिनट बकी छै
तऽ खुदे ने कटि जेते नओ मिनट भए गेल छै एक मिनट आऔर बकी छै ह एक मिनट आऔर बकी छै आ लेकिन खुदे से ने कटते फून
ह देखू की होइ छै एते तऽ हमरा नहि आइडिया छै ई सब चीज के
अहा तऽ बोललक खुद्दे से फोन कटि जेतै आब राति भर बसते रहबै हमे मैथिलीए
हू अहाँ आजके कहाँ कहाँ घुमलियै
अहाँ बस ओहि दुआरे आ घरे आ अङ्गने ह घुड़ घुड़ते तऽ दीन पार जइत चर
हँ अहाँके बहुत बड़का गो घर छै की
ह तनी ूके घर छै
ह
दस मिनट तऽ हो गेल छै कतेक
अहाँके मम्मी एतेक बदमाश एतेक बदमाश एतेक बदमाश पूछू ने
आ ठीक छै दस मिनट भए गेल छै देखऽ तऽ की होल
दस मिनट तऽ भऽ गेल छै लेकिन ई कल तऽ कटै केनाै छै
ब पास्तरे ब मैथिलथलीिया मैम
ब लगे तऽ य छै
गपिआबह तऽ मैथिलीएमे की करबह
ह अहाँ से बिवाह कोन करतै
अखन एक सए टाका नहि मिलयके बाद अहाँके बढ़िआं से
अच्छा चलू ठीक छै हम कॉल काटै छियै दस मिनट भऽ गेलै ने
दस मिनट से ऊपर एगारह मिनट हो रुक एगारह मिनट हँ एगारह मिनट हो
तऽ हम कॉल कट करि दै छियै ने
एकबार कट करके देखऽ
ठीक छै प